हा! जय झूलेलाल हा अचे ति न आ जय झूलेलाल।
हम्म! बढ़िया तंवा?
हम्म! हा
तां ठीकु अयो?
हा! असां ठीकु आहियूं। तां किथां था ॻाल्हायो?
नासिक मां।
नासिक अच्छा, असां कटनी मा था ॻाल्हायूं।
ओके, ओके
हम्म! ॿियो सभु बढ़िया आह घर में? हा सभु घर में बढ़िया
हिकदमि! हिकदमि! मज़े में तवां ॿुधायो कुझु पंहिंजे बारे में
त मां त हाउस वाइफ अयां। हा कटनी मे शादी थियुल आ। अ जबलपुर में पेका रहंदा आहिन।
ओके!
हिकु बाबू आ ॾहे साले जो।
ओके मतलब नंढा ई आयन मुंहिंजी वार मुंहिंजे ऐज वारी गुडिया आहे न
हा हा थर्टी थ्री ऐं मुंहिंजी एज थर्टी थ्री
ओके ओके मां बि थर्टी थ्री जी आहियां बट मूंखे ॿ बाबू आहिन हिक ॾह साल जी आहे हिक ॿि साल जो आहे मुंहिंजो
अच्छा
हम्म तव्हां कॾहिं खां जुड़िया आहियो कार्य अप मे
मां त मतलब हफ़्तो खन थियो आ ऐं कॉलिंग जो चोथो ॾींहुं आ हा हा बस टास्क में त टास्क अचे थो अञा त
हा ट्रीह कॉल पूरा थियण खां
पो ई मतलबु हा हा तव्हांजा थी विया ट्रीह कॉल
हा मुंहिंजा मतलबु इहे आउटगोइंग थी वया आहिन इनकमिंग बाक़ी